पो!
जय झूलेलाल दीदी।
जय झूलेलाल ॿयो।
हा ठीक आहयो दीदी। बढ़िया- बढ़िया सब मज़े में ॿयो!
हाणे वॉक ते शाम जो।
अच्छा -अच्छा, अच्छा मयंक ठीक आ दीदी!
ताण बढ़िया- बढ़िया मज़े में।
अच्छा -अच्छा वॉक ता थी आयाव।
हा वॉक ते वई हुअसि वरी पंहिजी वियो मीं तेज, भॼी भॼी करे वरी घर आई आहियां।
अच्छा हिते बि ॾाढो मींहुं पियो पए अॼु।
हा हिते हाणे शुरू थियो आहे हाणे अलाए केॾी महिल त ताणी बंदि थींदो पतो ई न आहे?
न हिते त मंझंन जो पियो ॿ ॿ कलाक खनि आराम सां पियो हुयो बारिश हाणे त न आहे कुझु बि हाणे मौसम साफ़ आ।
अच्छा-अच्छा उहोई आहे त्हां हे छा प्रोग्राम थो ठाहे छा घुमण जो वरी
हा चवनि पिया मां ठाहियोमासि मां चवां पई मां पंहिंजी भेनरियूं, निणानूं, भाॼायूं सभिनि खां पुच्छी करे ठाहियूं प्रोग्राम अमृतसर हलण जो, चय मास तां कहिं ख मर्दनि खे न वठी हलंदासीं असां सभु लेडीस- लेडीस
हा त पो छा चई? हलो हलो हलो आवाज़ु अचई थी? हलो हैलो हैलो